हेलो हेलो हां आबैछीइऔ हँअ् खूब खुश रह आबैइछौ ने आब आवाज
हँअ् आब आबैय
हां तऽ की हाल चाल छैइ
ठीक छै शन पढ़ा के आबि गेलियै हं
हँ ट्यूशन पढ़ा कऽ आबि गेलियै सात सवा सात बजे में आबि जाइ छियै
हूंअ्
तोरासके कखन भऽ जाइ छौ
हमरा सबके तऽ भरि भरि दिन एनाहिते है अपन समय जभी मर्जी पढ़ैत रहू ट्यूशन हमरा सबके सुबह हं नई नई ट्यूशन सुबेहे रहैइ छैइ एगारह बजे खतम बाकी के समय अपन
अच्छा अपन पँदु
हूंअ्
पढ़ाई करू मित्र आबि गेलौ काज परसँ
नहि मित्र नहि एला अभी
ओ तऽ मित्र काज पर फोन चलबैत फोन सब फोन चलबैत रहै छौ
हँ चलाबै छै हँ
अच्छा चलाबै छै तहन खाना-पीना कीसभ बनल छलै दिनमे
दिनमे दालि चावल आओर आलू आओर भिंडीके सब्जी
तऽ तैं अनलही भिंडी जा कऽ अच्छा भिंडीके तरकारी के बनेने रहए
हम बनेने छलियै
अच्छा केनि कऽ बनेने रहियै
हुनका काटिके आलू उबालिके फ्राई कऽ के फेर प्याज काटिके मिर्ची धऽ के जीर धऽ के तैरपत्ता धऽ के भूजिके मशालाकेँ आ फेर आलू धऽ के भिंडी ध के फेर ओहिमे नून सब धऽ के मशाला आओर धऽ के पानीमे के ओकरा खदका देबय फेर बनि गेलै
सही
हँ
तीन आदमी के लेल कतबा भिंडी चाही
एक पौआसँ भऽ जाइ हैय
एक पौआ सँ भऽ जाइत छै अच्छा भिंडी के आओर की सभ बनि सकैए
भिंडीके बहुत किछु बना सकैत छियै अहाँ तरुआ भुजिया सब्जी आओर सब्जीमे बहुत तरहके सब्जी बना सकैत छी बहुत डिजाइनके
जेना
जेना काटिके भुजिया बना सकैत छी सब्जी नॉर्मल तरीकासँ फ्राइ कऽ के बना सकैत छी फेर उ बिचे पूरा भिंडीके ओहिमे मशाला भरिके बना सकैत छी तैरके मशाला भरिके खा सकैत छी बहुत तरहके छै
अच्छा
हुँ
हुँ हुँ
ऐसे भी पकाके नमक डालिके भी हँ
सन्ना बना कऽ खा सकैत छी सन्ना बना कऽ खा सकैत छी नहि हूँ भिंडीकेँ ओना भुजिया बड्ड नीक लगै छै लोककेँ तरकारीसँ नीक मतलब बेसी पसन्द कयल जाइ छै भुजियाके नहि हँ भुजिएके बेसी पसन्द कयल जाइ छै हँ माँ सब ठीक छै आओर अहाँके मम्मी ठीक छथि हँ ओ ठीक छथि हँ तोहर तबियत ठीक छौ तोहर तबियत ठीक छौ
हँ अआब ठीक अए किछु ओ कनी-मनी भऽ जाइ छै एनाहिते पूरा तरहसँ पूर्ण रूपसँ ठीक नहि भेलै ताहि दुआरे हँ
अच्छा गर्मी के असर छै आ ताई मे आओर छलैया
कथी
आइ आइ तय मे आओर गर्मी छलैए
ह पूरा दिन लाइट नहि छलै हमरा सबके
ह मधुबनीमे सड़ै छै आदमी तऽ
पूरा दिन बिना लाइटे के छियै पढ़ाई भी नहि करलियै
आ सभ सड़ै छै एनाहिए मधुबनीमे आ ईस हालत बहे छै बिगड़ जाइ छै दिल्ली मे जहाँ लाइट कटैत छै
नहि मतलब जेना कटले से पहिले कभियो एना कटल छलै सुबह मे आठ नओ बजे करले आई बाद
अहिना कटै छै अहिना कटै छियै जते आई के तात्पर्य ई भेलै जे जते अहाँ घर से बाहर निकले वो ते तकलीफ हेयत सीधे बुझियौ आ जते दूर जाइ छियै ह्म
ओ से तऽ छै गाँंव घर में जते साफ सुथरा फ्रेश हवा ल ओते नहि शहर मे नहि आबि सकै छै ने
फ्रेश हवा छै बिलकुल नहि आबि सकैत छै एतय तऽ ई छै ने च लाइट नहि छै लोक निकलि जे तय शान्त
गाँंव घर वाला कुछ बाते अलग छै भले कतबे शौख रहां शहर मे रहैके लेकिन गाँव से बढ़िआ कुछ नय छै
ततबे नहि छै ज आब पानिक मौसम हेतै आ सबके युयु पानि लागि जाय छै ठेहुना भरि पानि लागल रहे छै कपड़ा उठाउ आ चल हँ शहर उठ अथी कपड़ा उठाओ आ चलनाइ स्टार्ट कऽ दियऔ आ ओ जे छै तामे जलधारी चौक छै नहि जलधारी चौक नहि छै
जलधारी चौक तऽ सदर अस्पताल के तरफ छै
हँ एमहर जे एन कॉलेज दिस शंकर चौक हँ ह शंकर चौक पूरा भरि जाय छै एकटा पानि मे भरि जाय छै पूरा
हू
ओहि समयमे रहै छलैए ओहो समयमे भरि जाइ छलैए
ओ अभी भी ऐसे हैै
ह ओर पूरा कचरा नाली के गन्दगी सब निकाइल निकाइल तऽ सभटा धऽ दै छैिय ओ कारिए कारिए कचड़ासँ निकालि निकालि कऽ एहि ई हालत छिय लेक की करतै लोक
सर आहाँ सब भाभी के साथ देखने छलु मिथिला हाट घुमे लऽ छै की
हम नहि गेल छलियै
अहाँ चलि जेतै तऽ की भऽ जेतै
आ हमरा नहि नीक लगैए कतहु घुमनाइ फिरनाइ
नहि नहि लाइफ मे सॉरी कभी कभी जिंन्दगी मे घोरे के भी चाही
हमरा गाना बजाना नहि खामोशी पसन्द छै
गाना बजाना ओतऽ नहि छै ज्यादा बहुत साधारण सबकुछु बहुत अच्छा लगत गेला के बाद
तऽ गेनाइ ऐनाइ नइ निक
एक बार जा के तऽ देखियौ कोनो चीज जानि बुझ के तऽ देखिय बिना देखकेे ईी कहै छै मने अच्छा लगे अभी ओ अवस्था थोड़ी आबि गेलै सर
ह तऽ जीवन हमर थोड़े बीत गेलै
ओएहन अभी जीवन जे अछि से दोबारा थोड़ी आयत एहि दुआरे समय के साथ साथ फेर धीरे धीरे एन्जॉइो केलियै
हँ मौका भेटतै हम अखन अपना मोन से चले छिय बादमे ककरो आओर के मोन से
वएह बात छैय ताहि दुआरे कभी कभी अपना मन से भी
हँ ह आ ओकर मोन ईसभ हेबे करतै तऽ धरफड़ाके कोन काज छैय।
अच्छा को नहि हमस तऽ अभी भी घुम ले छी। तीन चारि बेर गेल छल।
ह की भए गेले केओ धनित छै तऽ घुमि ले छै केओ गरीब छै
एहन बात नहि छै हमरा कोइ घुमा दे तऽ हम घुमि लै छियै जा कऽ खाली एक बेर खाली एक अपना मोन से दोस्त अपन मित्र सब के साथ गेल छीयै
हु क तो ओतहो रहै छलियै तऽ हमजे हँ हम ओतहु रहै छलियै तऽ हम नहि जाइ छलियै कतहु मतलब अहाँ जेना पढ़ै छियै तेना हमहूँ हँ पढ़ितो छलियै तऽ हम कतहुँ नहि कतहु नै जाय खाली पण्डौल सेन्टर देने रहय आ परीक्षाके सेंटर दैनै रहै तऽ मतलब उगना महादेव गेल रहियै सभके विचार लियै तऽ चल महादेवके दर्शन कऽ अबै छी तब तऽ ओहि कालमे लौटे कालमे कनिक बेर दूर पर छै त चल गेल रहीयै मतलब समयके बर्बाद नहि करै छै से बात कतो नहि ग नहि गेलो गेलो एलो।
ह अच्छा
बाँकी ई थोड़े छैय आब कतहु नहि गेलियै तऽ भविष्यमे नहि जेबै कोनो एहन बात नहि छैय। अयबे करतै मौका भेटबे करतै भाभीके बेसी इच्छा छलनि हँ तऽ अपन चलि गेल
सर जन नीके भेलै।
हँ तीन बेर जाइ छैय। हँ केकरो देख काम करू से ठीक बात नहि ने छैय, हँ गेल रह ककरो देखसा हम करू से तऽ नहि हेतै ने।
नहि नहि बिलकुल नहि अहाँ कहियो नहि सकैत छी।
हम कहियो नहि सकैत छी हमरा मित्र हमरा अछि। छले जे हम मित्रके सङ्गे जेबै।
हू
अकेला आदमी छी हम।
एक समय के बाद हमूँ सब अकेला हो जेबै। घर दुवार अलावा कुछो नहि समझ एतय। बस जब तक के जिंदगी मिलल छैय पापा के नहि तब तक जी लै छी।
नू नहि मतलब सभ अलग अलग भऽ जाइ छैय नहि रहै छैय एतेक मतलब माने मतलब। हमरा शुरुएसँ नहि रहै छी। म सुरूएसँ नहि मानै मतलब अकेले छियै शुरुएसँ कनि बीचमे ककरोसँ भऽ गेल रहए माने मतलब। आब धीरे धीरे ओहो होइत रहल।
अभियो तऽ भऽ रहल छैय, अभियो तऽ भऽ रहल छैय।
ओतेक नै कनि मनि।
हँ
पहिने बेसी सोचै छलियैए। सुख दुखके बारेमे आब ओतेक नहि सोचै छी। तऽ ओहिमे होइ छलै ओहि समय में हँ बेसी नहि हेबाक चाही कोई सामान बेसी भऽ गेलै
जादा कोनो चीज खराबीए करै हई
हँ हँ सेह बात सोचबाक नहि चाही मतलब कोनो चीजके बेसी पाछू ओमेश उएह सोचैत रहै छैय। ते दुआरे नै सोच
ओ समैए सँएह भऽ जाइत छैय जे मतलब सोचे पर मजबूर भऽ जाइत छैय आदमी।
ह्म ह नहि तऽ इहो नहि छलए खाली ओतबेर सोचिये। मददो करैके मोन छलए। ई नहि रहै छलय जे खाली हँ मतलब कोनो प्रकारके दिक्कत नहि होय सामने वलाके। हमरा जतय से जते मदद हुये हम कऽ दियै से बात कोनो चीजके दिक्कत नहि होइ।
समझ सकै छी अहाँके भावना के हम।
ह से बात
हँ
खाना पीना कए बजे होइ छैय?
अभी नहि नओ बजे के बाद बनते साढ़े आठ त भऽ गेलै।
ह साढ़े नओ बजे करीब ने त जहन मित्र मित्र ऐत तहन डिसाइड हेते ने
नहि कुछ कुछो बनि जेतै बस पढ़े लिखे